हँ बीजी छै की बहिन।
नहि नहि कहू कहू।
की हाल चाल छै।
सभ नीक छै अपन कहू।
हँ की कहब बहीन एने इम्हर तऽ एना एना मौसम खराब होल छै कि की कहू केहन घमे शान गर्मी पड़ैत छै जेठके दुपहरियामे देह जड़ जा रहल अछि अहाँके खेतमे पानि दे देलहु की।
अहाँके आवाज केना कटाै छै बहीन।
हेलो हँ हँ अभी नीक से आबै छै हँ बोलू ने अ। अभी नीक छै हँ हँ।
भोर साल उठ कऽ मोटर चला देलहुँ।
अच्छा।
फेर आवाज कटाइ छै बहिन अहाँके।
हेलो।
तनिका तनिका आवाज कटाइ छै बीच बीचमे। बोलू अभी एत नीक आवाज छै।
अभी।
हँ अभििनिक से आबै छै कहू। क हँ। पहिलकू तऽ जगहपे ठीके बैठल छियै अहाँ जेना आवाज नीकसँ आबि रहल छलै अभी केना घूम उठि कऽ घूमै छियै अहाँ। हेलो। हेलो।